की हाल चाल छि की करै छि
सब ठीक छी अपन बतायल छी
हमो सब ठीक छियै की करै छि
तब अब तऽ हम पढ़ै छी थी
हँ तऽ अपने बताय रहे रहनी अब हम विज्ञान पढ़ै छी रसायन विज्ञान पढ़ै अछि
अच्छा ओहिमका पढ़ै छी
ओ मे सांख्यिकी नोटेशन पढ़ै छी
खेतीमे तऽ कीड़ा परड़ग रहै नू
हँ हँ कीड़ा पड़ि गेलै रहे तऽ सब पे आब सब बढ़िया भेल छै पर आब उपरे कीड़ा पड़ गेल तऽ ओकरा पे दवाइ उवाई छिटबाइ न तब जाके ठीक भेल छै बचि गेल तऽ हमर
हमर तो कीड़े पड़ रहल छ खेती मे न ध्यान देनी ऐहो पे न ध्यान देने छी
तब ई सब तऽ बड़ा ध्यान के चीज बातेते सब अपने के देखे के चाही
उहे तऽ छै न देख पैने छै हम अब कीड़ा सब फसल खा गेले छै
कोनो बात न ऐसे ही काम करै छियै तऽ ठीक छै काम करे छै अगला बार से
अच्छ कोनो बात न छै से डबल खेती होइ छै ने धिरे-धिरे कीड़ो खा जाइ छै त न बुझाइ छै उतना आ इे कम कते होइ छै तब त इ बुझाइत कोनो दिक्कत नहि छै ओ होत रहे छै कभी फायदा कभी घाटा होइत रहै छै आरे बत ख की खास बनै छी खाना मे
खाना मे तऽ बहुत खास बनै छी आज बहुत खास खाना बने छी दही छै फिर ओकरा बाद चावल छै दाल छै अ घी वाला आलू के सब्जी छै एकता बढ़िया सब्जी बनल छै कि मजा आ जाय छै खाय मे
अच्छ अच्छ
अपने बताल जाय का बनल छै
हम तऽ आलू के भुजिया खाई छे आ मटर घीड़ा के मिक्स करके जे बनाबै छियै न ओ हँ चना चना बनाके घीड़ा के बनाै छै न ओ दुनू मिलाक खाए छिए आ घीड़ा आ चावल खाइ छियै
अच्छा अच्छा बढ़िआ छै
आब तऽ खाना छै खाना कैसन नहि मिले छै त खााय के जाइ छै आब खाना थोड़े शिखायत होइ छय
अब काम करे के छी तब कैसन को खा के अभ य काम करे
हाँ के देह चले छै आरो आरो बताय छियै केने जाय के प्लान बनाबै छय
हम एहि बार इंग्लैंड जाय के प्लान बनाय छय
अच्छा अनेक कऽ अनेक क काति छै
ओने फ्लाइट से जाइ छय हवाई जहाज से
हूँ
हँ हम सोचय छी कि पैसा ना खर्चा करके कहीं घूमे जाइ छय
हँ ठीक होइ छै सह बोलइ छय हम सोचै छियै कि हम सु सुनि छै ने हम घरे पुछइ छै मम्मी से
हँ हँ
हम मम्मी से पूछै छै जे जे हम सडे के जै छ पटना घूमे
अच्छा
बोलै छ्य कि हँ जे होइ छै पापा से पूछ लेबै छै एक बार वहि पैसा बचा के पटना में जू घूमेै छै फेर इकॉन टेम्पल होइ छै ओर भी बहुत जगह होइ छै घूमे वालला एक जगह थोड़े छ पटना में
य यहाँ जाइ छय क बोले छै अ नेपाल जाइ छय
जस कि बगल मे होइ छै बनारस बनारस बगल में होइ छय
हँ हँ हँ नेपालो तऽ बगले मे होइ छइ
तऽ फेर नेपाल तऽ दोसर अथी में ने हो जाइ छै आर अथी बनारस तऽ अपने मे होइ छै नेपाल दोसरे अथी हो गेल छै समझे छय न का कहै छै आम
पर नेपाल जाइ ज्यदा आसान छै
बनस छी आसानना छय
बनारस आसान छै पर नेपाल से ज बनारस से जादा आसान छय बनारस से जदा आसान छय नेपाल जाइ छै
अच्छा
हं
अच्छा तऽ ओहो ठीक छय
काहकि बगले में छय तऽ यहाँ से अपने रक्साल जाय छै आ सीधा नेपाल मे इंटर करट जाइ छय ई सब
प्लान बनाबै छय अ एगो दूगो तऽ नहि जाइ छै कम से कम चारि पाँच गो जै छै एक साथ कहाँ जाइ छय बनारस बना जाय के प्लान बनाबै छय
हम सोचय छी कि हम आ तू चलै छै बोलऽ
दू गोरा में घरवाला भी नानू मनै छै
न मनाइ छय
चारि पाँच गो रहय छै तब ने कोनो बात होै छै दूर मे कहै छै कि भुला जाइ छै न घुमेबै छै ना गल बा छय कबू कोनो कभू साथ मे कोनो न ग बा छै अकेले न ग गेल बा छै
अरे हम गेल छी ने तब मान जाइ घर लो हँ एगो लड़का गेल छय हँ इहो तऽ पते होइ छैय इहो बात
कम से कम चार गो पाँच गो चलै छैय। ओहिसँ तऽ कहै छैय पहिले धीरे धीरे आगे बढ़ै छैय पहिले बाप पटना चलै छैय। चाहे बनारस जल चलै छैय ओकरा बादमे अ बड़का बड़का आदमीे होइ छैय। घुमय घुमय सुन तजुर्बे कुछो
सही बात छैय तऽ हँ बनारसे ठीक छैय तऽ टिकट देखल जाइ छैय।
तू बनारस गेले छैय कि नहि अभी रे?
हँ गेलै छी ने।
हँ तोरा पता हव छै के के रहै छैय कें कें का करै छैय बस अपन एगो दूोर और दोस्तर के बोले छियै आ सब बतल चलै छैय।
हँ
तऽ ओहो एगो दूगो दोस्त देख लेबै छैय ने तऽ हमर तऽ दू तीनो दोस्त बढ़लै ओनीके साथमे जेबे करै छैय।
हँ हँ हँ तऽ अ तोहरे खाली दोस्त चली तऽ मजा नहि आई।
ओहिस ने कहै छियौ तूहो अपन दोस्त ले लेबै छे।
ऐसन दोस्त के ले छैय जैसे प्रशान्त के लेै छैय तऽ ठीक रहै छैय।
हँ गुरु प्रशान्त गुरु अभीसेेक बस यह तीन चारि गो होही
तीन चार गोटा जदा न लै छैय हमहु अपन कोनो दोस्त लै छैय।
आ ठीक हो त जितना बा
हम देख जेकरा जेकरा जानत चाहे छियै कि ज साथ में जाइ तब जगे मजा आय अनजान लोग
तोराके तू त अभिषेक अभिषेक भी गुरुी पूरा फन होइ छैय हमरो स बड़ अथी होइ छैय समझे छैय नू। धू धू बड़का होय छैय।
पर हम न जानै छियै औकनी कहै छैय बढ़ीआं से। हँ तऽ ओ तऽ हम जानै छियै पर ओ सब ने हम नहि जानै छियै तऽ हमरा अच्छा नहि लगै छैय।
ह तऽ इीं के त न मानै छैय घरवला कम से कम चार पाच बेर होइ छैय।
तऽ हम तऽ तू रहिये हम रहै छैय। आ प्रशांत रहे छैय तऽ हम अपन एगो दोस्त एगो दूगो दोस्त और अगेे तीन चार गोरा तऽ काफी छैय।
देख हमर तीन गो दोस होै छैय आ तोहर दूगो दोस हो जाइ छैय तऽ गेले छैय पाँच छओ गोटा।
अच्छा बहु झंझटि उंझट ना करै छैय सब।
जनेदेन वला कोनो नइ छैमे
हँ ऐसन न कि ओनहो जायके सब झंझटे करै छैय।
ओ तोहरे खानी हवइ छैय ओ सब।
अच्छा तहन तऽ ठीके छैय।
हू
साचो बताए छैय पैसा खर्चा पैसा खर्चा ना करै छैय।
हँ उ तोे ख छैय तोरा समझ त जसन छ पैसा के मामले में।
हँ
ओहिस नहि ओखनी कहवइ छैय।
अच्छा अच्छा
हँ
ठीक छैय तऽ बोलै छैय तऽ तू पैसा न खर्च खर्चा करे छैय आब जितना पैसा होइ छैय त ओ पैसा वैसा न खर्चा करै छैय। चलै छै पैसा रखके मत करय ई खर्चा
हम ना करय छी
हा मात करा छै
ह एखनो के हम बोलै छै आ चलै छै बनारस जैसे बनारस ना गेले छिय अभीे कोनो न ग गेले छै
अच्छा हम गेले छियै ने हम गेले छी
हँ हँ हम हमरो ग्रुप ना जै छै बन अभी अभी मोहर्रम होवै छै सब कोचिंग वचिंग के छुट्टी होवै छै दू दिन मे
आज मोहर्रम छै
आज नऽ दू दिन बाद की एक दिन दू दिन बाद होइ छै हू तऽ ओहि हँ तऽ मोहरम होवै छै ने तऽ सब कुछुो बन्द होवै छै तऽ घरो क कुछु न कहै छै ओ दू दिन मे प्लान बना लेबे छै
हँ सही बात छै सही बात छै
से एहिह में हो जाइ रूकी अ हम बात करे छै सब दोस्त सामवा मे
हँ हँ
प्लान बना के प्लान का जे बना कऽ प्लान बनाओल जाइ छै तऽ ओनायए होइ छै एहि मे चल जाय के छै एके बारेमे
ट्रेने के टिकेट नहि छै पाँच छओ सए रुपआ लगे छै आ पहिले टिकट देखे के पड़े छै स्लीपर मे मिली हँ हँ एक आदमी के
एक आदमी के पांच छओ सौ लगै छै
हँ
पाक तब तऽ दिक्कत हो जाइ छै
हमरा अन्दाज हमरा न बढ़िआ से छै काहेकि हम एसी मे गेल
लग होइ छै पाछे से मतलब कहाँ कहाँ चलि जाइ छै
ना ना ना ना ना बारह सौ तेरह सौ रुपया लगे छै
बारह छे
तीन लोग के हमरा याद छै कि दू हजार रुपआ लगल छै दू हजार के आस पास के लगल छै
थर्ड ए सी छै
न एसी न नॉर्मल छै सीट वाला कोन बगी रहे छै ने खाली बैठल जाय जाय पर
अच्छा अच्छा
न जे ओ अपने समझलेता ने ओ ना छै पूरा ट्रेन सीट टाइप के ना ना ना न ह खाली सीट रहे छै मतलब सीट जे छै कुर्सी लेखा सीट रहै छै
लोहा के सीट होइ छै
ना ना लोहा के नहि होय जाइसन ट्रेन मे रहल छै पर लोहा के न होस सीट रहै छै न हो
अच्छा बोलै छै सु छी कैसे कैसे होे छै जगमे बोलै छै
टिकट के पैसा देखे के छै ओकरा बाद हम अपने के बताय छी की के लेखा के लेखा कब एवेलेबल छै तऽ जाय के सोचे छै का इहे सब चीज छय हँ टिकट के पैसा देख के अपने बताबे छीयय कि कितना रुपआ के
हँं तऽ ओ देख लेबे छी ओ बाद मे देख लेबे छी
हं
हँ तऽ हमही कहे छियै कि उतना महंगा होइ छय तऽ फेन के जल छै सब गोड़
तऽ अभी हम कन्फर्म न नू छी देखह के बताे छी तऽ अपने के ठीक हम देख के बताए तब अपनेके कॉल कराइ ठीक छय ठीक छै ठीक छय